हेलो
काँ नाम छै रौआ तोहार
हमर नाम प्रनोद छै
अच्छा
अभी हम बारहवीं कक्षा मे पढ़ैय छियै राउर नाम क्या हुआ
हमार नाम आयुष बा
कोन कक्षा मे पढ़ैय छियै
अभी हमार म का बोलत तऽ बैचलर डिग्री चलै छै कॉमर्ससे
अच्छा जी आओर बताई
का करै छै एम तू
आ अभी बस ऐसी टहल जानै ने छट पे गर्मी दिन मे उमस हो जाएला रुम मे
हँ तऽ अब क्या करबा पर्यावरणके गल खराब रही तो बिगड़बे करी न
आओर बताय छै
खाना वना हो गेल छै तो हार
हँ अभी थोड़ा देर पहिले ही होइल छो त ती वहिला पेटवत टहल तनी मोटा गेलही थोड़ासा
अरे खाना खा के सुतल न जाय छै न तऽ पेट निकल जाय रहुआ घरमे सब कैसन बारे
अच्छे बात बा बस चलत बा भगवान के दया बा
आँ बढ़िआ बात छै
हँ बताय त गर्मिया मे घूम जातह
नही कहाँ जाय गर्मीमे घूमय घूमय जाय लायक एक गो जगह बा हा राँची मे ओ न्यूक्लियस मॉल बा वही जाइ छै
छतबा पर छतबा पे बम फोरेस् छै ने शादि होइ छै
ओ ह ह ह ती द ती आवाज कराता ह पीछे से
हँ तऽ ईटाइ स जरा जे छै
हँ साइडो हो जाय छै अवाज नहि आय छै ने
नीचे भी अवाज आब छै ने
तऽ उतना न इ छै ने थोड़ा साइड हो जाए
हो जात छै आब आ छै छै
आब ना आय छै
हँ सह बात छै
हँ
आ बतइ जी तैस बणी तैसरा परिवार बा
सब बढ़िआ बा काम वाम ठीक चलता लेकिन काम काम तऽ नहि ही करै छी पढ़ाइयए करै छियै अभी हम भी
आउ आगे तहाँ पढ़ेके मनबा
हँ अभी आगे क्या बोलते ग्रेजुएशन कम्प्लीट होइ छै तऽ फेर पी जी करै छै पोस्ट ग्रेजुएट ओकर बात सोचल जाय कि आगे पढ़ल जाय कि नहि पढ़ल जाय
अच्छा पढ़ि पढ़ि पढ़ लिख लब जरूरी ब
अब तऽ पढ़य लिखय जरूरी बात हुआ लेकिन पढ़ाइ लिखाइके अलावा अगर कहीँ मेहनत करयके बाद जॉब नहि मिलै छै तऽ बहुत दिक्कत नहि होइ छै
तुस्ताम त जेल
आ
कि हाथ हाथ मे डूब पैसा रहैत छै क जे पैसा आल तऽ जीवन मे बहुत बहुत महत्व पैसाते
ह इंसान से बेसी महत्व हो गेल छै पैसा के पैसा न रहे छै कोई घर वाला न पूी पैसा नहि रहै छै तऽ तोरा समाजमे इज्जत नहि रहै छ बड़ी दिक्कत होइ छै फेर
आजकल समयमे मर्ड मर्द नहि छै ने पैसा मर छै
आज के डेट मे पैसा भगवान छै छ पैसा सभ किछु छै न, रहैत छै तऽ तू नहि पुछिहें।
आ दोस्तो यार पैसे रहै तऽ बारसँ पुछलनि
ह यहो
त काम ताम पैसा दा मा तमा छी तऽ दोस्त देदी आब नहि तमा छी त तो पुछब ने ती आउ जब विपत्ति पड़ी आ अ हमर पे तऽ तु काम नहि दि आ जेसाबे विवरती पारिऽ दबल दबल भात त ब नड़ काम देि बहुत बहुत बहुत असन दोस्त हम पाल लेली समझली आब ई सभ सँ तऽ दूरी बना लिअ, ई बनाबि कऽ तनि बताउ।
धीरे-धीरे बातचीत कम करैत छी आ कारोबारो क
बात तीन करै छै, ने तऽ अनता ल छै। त ई हम त ने थोड़ा बहुत जितना हु तऽ तमाथि तऽ बहुत तम-तमाथी, ओकर मतलब नहि बा। तऽ थोड़ा त आ ईहो तऽ होइतै अहाँ तरह आ। आदिल बह मन रहा
तऽ रहबा आ तऽ ओतबे ध्यान देबा, तऽ फेर भऽ जाएत। किछु नहि, की करब? दुनिया तऽ सोचै वाला सोचैत रहत। ई सभ आदमी सँ दूरी बना कऽ राखि लेबाक चाही।
अब हम सोचे छै च ले रहै आ थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे पड़त हम जामो अ छै, ने रजटमे आब अभी हमरा बहुत पैसो जरत छै तीस हजार रुपआ हम उधार लेल रहली तऽ हमर अले त स्कॉलरशिप ने तें साथ भेटित हम उधार लेलहुँ, आब धर्म तऽ ई चाहैत अछि। सरके उला दे दी हैी
काछी मे उधर काछी मे करले ला तीस हजार के जे उधार खतरा हो गेलै
सत दिलल
कह ल काह सब उलटा सुलटा काम करै छै ई सब गलत काम होइ छै ने
ओ तऽ होे रहल लेकिन मनमानी नहि मन पिछले साल ई बार मान लेलत ई बार दूए हजार रुपा हली
ओकराद दू हजार रुपैआ हारि गेल हम अस एहि साल हम जीतली लेकिन हमर शरीरमे लागि गेल पैसा जितना
कोई नजर लगा देने होय हमर तऽ बिना द हमर तऽ हमर तऽ हारउ बाद दल जात पाँच द पाँच छओ हजार रुपआ वहु दोस्तेे उधारी लेेे अभी आइ हमर सैलरी त ओत मे दे देब हम ओरा पैसा
हँ अच्छा
पैंतालि सए रुपआ एो्तेऽ दोस्त सँ लेलेही मु मुस्लिम दोस्त कें साथ एग बोली एग बोली डाल देले बाप नहि डालब होता हेय चल न देियौ तोरा
खाराबे न गेल
हुँ फेर आरे मरत ने तरी
हुँ सही बोलै छै
हुँ लेकिन तूछु तऽ हू भला ही ई उतना मतलब मुसलमान के सब बोललन तभी अभी मुसलमान भी बहुत बहुत रेयर चान्समे सही मिलिय जालन
हमरो पास भा एगो एगो दोस्त मुसलमाने बा बहुत अच्छा छै
हुँ भलाहिं
करै छै
भलाहिं गरियाब ओ अलग बातबा
भ नहि गरियाब छै कहैय हमार अच्छा दोस्तबा हँ बचपनके दोस्ता इसकुलके
नहि ऐ ऐ ऐलोग लरहि हमहूँ पला ने दल तऽ हमरा गरीयाब ल तऽ नाम ले लतै
हँ ट तार सब दोस्त के काम होइ छै आ आ आज एगो हमरो दोस्त भेजलक स्नैपमे
हँ
आर सनप इन्स्टाग्राममे कि एक मिनट तऽ बताबै छी रुका तोरा हम हँ सौ गो प्रॉब्लम होइ छै तऽ एगो बात होइ छै मुझे मेेरे प्राची से सुन्दर कोइ आओर न छैऐसा ऐसा तऽ भेजता हमरा
हमरो हमरो दोस्तो बाबा ने ओकर नामे स्नप चाट बनालै बा आ हमर से बात करत रहते देना जे बाबू बाबू अ ती बानी छिय ए कैसन बानी अभियो प्यारट रहली हमर सस बोल तानी
यारामी दोस्त होइ छै काय करब चलर ठीक ह बता क बताई बतावा
तू सु बताब तै हाल चाल ब भावी ओी छै
भावी भभी नहि खे छै जी अभी हम कुमार बानी है
अच्छा अच्छा ठर बात छै बादमे बात करै छै तभी
ठीक ठीक हँ टाइम मिली तऽ जरूर आइ
फर बा रोा
ठीक ब